हेलो
हेलो हँ, की हाल-चाल?
ठीक ठाक ऐहि।
ै गेलबै
खाना-पीना बनतेै आब कनि कालमे
ह
खना अहाँके?
जलखै भेलैए ब हँ सुना तऽ सब हो गेल अचछा ब
की?
की बनतै आइ अहाँके?
आइ ओल बनतै अपना सबके तऽ
ओल, वाह-वाह, ओल-मूर एक नम्बर
हँ आठी
हँ ओल-मूर आर आँठीके भुजिया
नइ, तरकारी ओलमूर आंठी
ओलेमुरमे आंठियो दै छियै?
हँ आठियो दै छियै, ओले टा ओ जकरा
गरम मसाला वला बनबै छियै आठी आलूके रहिया
अच्छा
ओल में की सरसो देबै ओल म ह आठियो म हम तऽ नहि ह
तखन जखन ओल उसने छिय ने तख ओहिमे आठी दऽ दै छियै ओ आठ हँ आठीयो उषना गेलल आ ओकर बाद तरि तोरि कऽ अपन जेना सरिसो लला तरकारी बनबै छी ओलके
हँ बना तमे त गर् हो छै आमीिल हँ खट्टामे की देबै आमिल
नेबो गाड़बे अमिल नहि ये हमरा
ज
नय
हर कनी अ जेने रहियै धाम से कनी च लेने रहियै तऽ आम मिलकेऽ अलगे स्वाद होइ छै
आ मिले के तऽ स्वाद होइ छै ई सबमे आमील अइछो नहि गामो नहि गामो
ओह ने नेबो नहि होइ छै ग एमहरऽ सबटा ओ कागजे बला झौआ हमरा नहि भेटैया क दिनसँ जौए नहि भेटै
झौआ एतऽ नहि भेटत झोआ बहुत बहुत चौको पर कहियो कहियो के रहे छै लेकिन बहुत कमे भेटैत छै झौआ नेबो
ब
आमिलके आमिल सोचने रही जायब गाम तऽ आनब लेकिन जायब तखने आनब आब
ह मात तमी बल ने नेे हेतन
हँ मम्मी नय बनबै छथि लेकिन कीन के आनब गाँव में तऽ बड भेटे छै गाम मे ने
ह त भेटे लगले या सब सब चीजे भेटे लगले य आब
हँ सब चीज तऽ आब
पाइ पाइ दियौ तऽ सभचीज भेट जैत
आब तऽ ऑनोलाइन भेटे छै खाली खेनाइए के
कर ह लेकिन अनाप शनाप पाइयो बड लगै छै ओतेक पाइयो नहि ने छै हमरा सबके
पाइयो तऽ ल मंगाउ तखन तऽ ओ लेबे करत सभटा चार्ज लेत अहाँके ओ
अपने बनाउ तऽ आब हमरा तऽ बीचमे जगह नहि छै एतय ओतेक
जगह कतऽ
आ कीन कऽ अचार तऽ कनिक बनेलियै पता ह ह
आमिल कारी ताारी भए जायत कि की हैय तै हमर नहि होयइत रहयै
कारी तऽ होइते छै से तऽ गामो वला कारी रहितेए
बहुत असरद वल्ला कारी ह किनल वालो किनल लकारी नहि होइ छै
नहि आमवला दै छथि अहाँ सब तऽ से तऽ कनि करिछन रहिते छै
गाम मे लेकिन एक बेर देखने रहियै कि ओतेक कारी नहि छलै जतय ए तऽ भ जै
नेउएह वजह छै कनि पाइन ताइन जे पड़ै छै रौद नहि लगै छै ने
तखन कारी भऽ जाइ छै
एहि बेेर तऽ कतेक भेलै काइन काइन खूब भेलै गाम सब दिसन से न यो तइयो ओ मे पाइन होइ छलै
गर्मी ऐत भेबे न कयेलै एहि बेेर
बीच बीच मे गर्मी भेलै उमस जका रौद बीच बीच मे भेल कुम्हरौरी बनायब तऽ आफत भऽ गेल रहैन हमरा ननद ओतऽ बियाह छियै से कुम्हरौरी त दऽ के ततेक दिन ह ओ केलखिन एकदम कबुला पााती केलखिन जा कोनो न बियाह लगतै चारि पाँच टा कुम्हरौरी के मंगा कऽ खबासनीसँ कटबा कऽ सभचीज बड़कैलैथ आ अचानक से मेघ तेघ लागि गेलै आ कुम्हरौरी तऽ एकदम से फुफरी भऽ जाइ छै ननैद दै छैथ से कुम्हरौरी तऽ तुमहरूरी बनबै छथिन ने तऽ दैथीन देती
से नीक छै लोक क एतय तऽ एमहर तऽ जगह न छै लोक की करतै कतय बनेतै की सुखेतै
एतऽ तऽ पाइनों क सेह दिक्कते पाइन कखन पैड़ जायत की पता
हमर कसुआ मरचाइ बनेनाइ एतऽ सभसँ सुलभ अचारमे ओना बढ़ रौदों क काज ने आ सभटा चीज मसाला अपन भेटैत छै खरम मसालासँ लऽ कऽ कुटि लिअ
कुटिओ लिअ आब तऽ भेटतो अछि न अचार मसाला
अ भेटै छै लेकिन तयो अपन सब मसाला लिअ अपने स घरो मे धमनजस्ता मे मिक्सियो में बुकि लिअ मोट क के बुकि लिअ आ आमचूर भेटैत छै ओह टाइम मे त खटा मे अमचूरे दै छियै
आमचूर हँ से ओहि मे तऽ होयइते छै आमचूरे टा
पुरे
तऽ अचार खूब बनेलहुँ अहाँ
खूब की बनेलहुँ आम क बनेलहुँ आँ एहिब बेर कसुआ मिरचाई एहि बेर न बनेलहुँ आम के बनेलहुँ
कच्चाावला ई घाइस कऽ
खाइते खाइते क ताबत जुआ गेल छलैया तऽ उम्हरे से कटबा कऽ अनलियै हँ कटबी बला
कुटबीह ओहो नीके लगै छै
हम खाइ छियै आ अहाँके मामा ई खााय छथिन
बस
नहि खती से ओ चालगे छै
आब तऽ खैर हँ सएह बात छै भ चलै
गाममे तऽ रौद लगिते नहि अछि हमर ओतय तऽ हम ओतय तऽ बेसी आ बनतै न छै
गाछ वृक्ष सब छै
हनुमान जी
ओहे बाप र बा हमरा सबके गाम मे तऽ पुछू ने बड़का गाममे हमर सासुर बचल अछि ओइ चीज से
न हमर सासुरमे तऽ बड बड ओत त खाली लगै छै ओकरे बासे छै
हमर दियादिनीके माँ जे छथिन ने हमर दियादनी छथि ने तऽ सरसीमा मे एहि टोलमे
हँ हमर सासुर हमर हँ हमर सासुर दोसर टक हँ
तऽ हुनकर माँ के एक दिन घिसियाबैे छलनि हेँ घिसिया के लऽ जाइत छलनि हेँ ओ ओतेक उठब बैसब न सकै छथिन
अच्छा
नबै सालसँ ऊपर भेलखिन बूढ़ भेलखिन फेर एक दिन ईस पूजा पर बैसल छलखिन आ पाछू से आबि गेलनि एना के से करय लगलनि संजोगसँ असगरे हुनका छोड़ने छलखिन हँ बचि गेलखिन तऽ करबाद ई कहानी ई सब कहलथि तऽ बाप रे बा ततेक डर भेल जे बाप रे त कहलखिन आब त जिंन्दगीमे हुनका सबके नहि छोड़बे
एकदम नहि छोड़बाक बहुत बहुत बेसी छै किछो क के चलि जायत ओ सब
हमरा ओत जल्दी सँ भागल उठल बैसल नहि होइ छलनि ने पकड़ क उठे बैसे
हँ तऽ बूढ़ बूढ़ भऽ गेलखिन ने तऽ
तो बैस बैस क काज क लै छथिन त भरि दिन काहे करते ओकरा एहिठा तऽ ओ गेलखिन त तहि मे अपन ई कहानी भऽ गेलनि तखन आब कह किना आब असगरर तऽ नहि जेबनि छोड़ि कऽ कतबो कि भरि जिनगी सब रहलियनि आ बूढ़मे ई सब तरह किछु हेतै ह
हमरो तऽ बड्ड छै किछो लऽ जायत किछो उठा देत किछु बुझाइते नहि छै ओकरा सबके नहि किछु तऽ कपड़े फाड़ि देत किछु करत अपन बड़ हमरोसभ एत
किछु नहि लगायल होय छै ने तरकारिये परकारिये गाम सब मे किछ नहि लगायल होय छै हमरा नैहर सब भी नहि होइ छै किछु लगाउ से नहि हयत किछु पसारू से नहि
सबटा दिक्ते भऽ गेले ओतो गामे गाम ऐसे नीक गाम एम्हरो एम्हरे हम ओते एते ते नहि अछि कम से कम
ए तोनहि तह फुसतो नहि रहै छै बौआ सब
ह त अपन घर सँ
ह आ सभमे खबासनी सभ भेटैत छै ने बड़ सुविधा से आ ई किछु कऽ दिअ तऽ कनि सेहोसभ छै हमरा सासुरमे बड्ड सुविधा छै खबासनि ज एतय जे अहाँ रखबो करब त अहाँके ओतबा काज क के चल जायत
ओ तऽ एक्स्ट्रा किछु नहि करत एतऽ
आ दाम सभमे कनि दू क एक बर दटिया दै छियै ऽ कनि ई कऽ दिअ तऽ खर्च अपन हँ कऽ दै छियै अछै खाली तऽ कऽ दै छै इह सब सुविधा होइ छै कनि दूटा बोर उदैयो देलियै त की हेतै
बेसी चलि गेल ह काज त भ गेल
हाल तऽ भऽ गेल आ एमहर ती नहि करत तइये आ जतबा गछने छी ततबे काज करब से बात मने एकस्ट्रा त नहि करब
एक्स्ट्राके चार्ज करत फेर अहाँ लिअ दियौ पाइ ओकरा
न हो
गाम दिस मे कनि लोको बुझै छै ए त ओते नहि ने बुझैत छै
बड्ड मन लागल रहबे नहि केलियै बेसी ओतय गेलहुँ मंगरूनी गेलहुँ त एकादश रुद्र गेलो देखलियै और एकटा बुढ़िया माय छथिन
बुढ़िया मााय छथिन हँ
आओर कहियो चचा जी
बुढ़िया माय मे अन्दर छथिन
खास मन्दिर भऽ गेलखिनहे बुढ़िया माायमे पहिने मेन एकेटा छलखिनहे आब बहुत रास भऽ गेलखिनहे बहुत रास
अन्तौर दिस छथि
हँ नीचामे छथिन
नीचामे छथिन, हँ ओ देखाइते देखाइते नहि छथिन
हमर गाम खूब लोक हरदम खूब लोक सभ कीर्तन कऽ रहल अछि, भगवती मैयाके अपन ई कऽ रहल अछि साँझके गेल रहिये तऽ बहुत नीक लगलै अबयके मोने नहि होइत छलैय
बड़ नीक लगै छै ओतऽ हम एके बेर गेले छी
ओ तऽ अच्छा ह मे
के?
मंगरौनीमे कोइ छथि?
हँ मंगरौनीमे एकटा छथिन हमर ददिया साउसके भतिजी
च्छा त ओ जे हम हमर हमरो मामी तऽ अहाँके ददिया साउसके भतिजिये भेलखिन?
जिनका बाल-बच्चा नहि छनि।
अच्छा छलनि, खतम भऽ गेलखिन छै ने एकटा छलनि, खतम भऽ गेलनि
हँ एकटा छलनिए खतम भऽ गेलनि, जे उएह मन्दिरेमे काजकरेै जाइ छथिन। मने बुढ़िये मायके सेवा करै छथिन दुनू गोटा?
से गामेमे रहैत छथिन
हँ ओतहि मंगरौनीयेमे
कहेने लगैत हेतैनि आब? सैह तऽ छै, केहन लगैत हेतैनि? एकेटा रहैन हमरो मामी हुनकर बहिने छथिन हमर जे छोटकी मामी छै जतय उपनयन रहै एहिबेर हू
हँ हँ हँ उपनयनमे
हमहूँ सभके लियौन भेले हैत ददिया साउसके भतिजी छथिन तऽ पिसियाके भेले हैत? कोइ गेलो हथिन की? सर्वसीमासे दू-तीन गोटा रोज न ओ गुगा भेल रहे पेट्रोल मे पेट्रोल मे
पैटोलमे हँ गेल रहैत गेल रहैत पैटोल तऽ
क गेल
माँ गेल रहथि तऽ साउस गेल रहथि
नहि यै।
नहि नहि नहि, नहि गेल रहथि नहि गेल रहथि। दूर भऽ गेलै
ह बुझियौ त गाछ पका नानी देखियै
नहि पैटोल नहि गेलै दोसर दोसर कतहु गाम गेल छलथिहे। हँ लियौन भेल छलनिहे
हँ पैटोल कनि दूर पड़ि जाइ छै आब ओ जेतैथि हुनका तऽ हम भऽ सकैए कहाँ ददिया साउस जेतैथि तऽ नहियो चिन्हतियनि हुनका तऽ केना नहि चिन्हतियनि?
नहि नहि नहि कोई नहि गेल रहथि। नहि गेल रहत पैटोल
सर्वसीमा से मजद छथिन तऽ सर्वसीमा से एम्हरके लोक सब आयल गोइमा ठाकुर सब जे छथिन हुनका एम्हुरका लोक सभ किछु